हैलो
ह्म
हँ दीदी प्रणाम
प्रणाम प्रणाम
गोर लगै छियै की हाल चाल हमरोसभ नीक छै खाना पीना भए गेल
नहि अभी कतेक टाइम भेल छै
अभी साढ़े नौ बजे छै
हँ दस बजे तक
अच्छा अच्छा की खाना बनेलियै आज
अभी भिण्डीके भुजिया
ओ
और सादा रोटी
ओ और घर परिवारमे सब नीक छै ने
हँ सब बढ़िआँ शकल शकल मजिर छै सब बढ़िआँ
अच्छा एते महगा हमरो सब नीक छै दीदी सब घर परिवार मे बाल बुतरू सब नीक छै
अच्छा
कहु
आजकल महंगाई इतना बढ़ गेल छै ने कि की करिए बड्डी सामान सब महंगा मिलै छै तेल नून तरकारी गैस सिलेंडर सब के दाम बढ़ गई छै
हू जब बजा जाइ छै नेऽ तऽ पता चलै छै सबके महंगाइ
हँ सही कहै छीय अहाँके
हं
हँ बच्चा लोग के किताब कौपी खरिदय मे भारत खराब हो जाइ छै कितना महंगा महंगा कॉपी किताब होइ छै अ जानै छियै ग ह्म तरकारी नून हँ सही कहै छिय हँ
के दाम आगि छुअल जा रहल छै
दाम सुन सुन के दिमाग घूम जाइ छै की खरीदिये की नहि खरीदिये कमाई कम हो रहल छै आर खर्चा जादा हो रहल छै हँ हँ
आ तेल तऽ पूछु नहि
तेल तऽ बहुत आसमान छू रहले हे तेल
हू
कमाइ कम हो जाइत छै आर खर्चा बेसी भऽ गेल छै
हँ
हमलोग जैसन मध्यम वर्गके लोग की करतै की खेतै की बचेतै बताउ
ह तऽ छै सही बोलछ मतलब पूरा सैलरी जे होइ छै पूरा इधरसँ उधर हो जाइ छै हमर पेंशनसँ तऽ घर केना चलतै किछु समझ नहि आबै छै
हँ आमदनी कम हेय खर्चा दुनिया भर के भग
अब दूधे देखो चालीस टाका लीटर भेल छै
अभी साठि टाका भऽ गेल छै अमूल दूध साठि टाका हो जाइ छै
ओ अच्छा आ बच्चा सभके पढ़ाइ
हँ हँ सब महंगा हॉस हॉस्पिटल जा तऽ डॉक्टरो के दुनिया भरके फीस
सब जाइ लगै छै
हँ हँ ई शहर मे तनि मारी मारामारी हो जाइ छै हँ गाँव के तो बाते निराला छै
के मारब
हँ हँ गाँवमे ठीक होइ जे हइ अपना अपना जमीनमे साग सब्जी रोप लेबै छै साग सब्जी खरीदयके कोनो दिक्कते नहि होइ छै
हँ हमहूँ छत प तै भिंडी मिरचाइ लगा लेने छियै
अच्छा अच्छा हमहुँ अंगना मे लगायल छियै कद्दू लगैले छियै कोहरा लगैले छीयै मिरचाई के दू तीन गो पेड़ लगैले छियै मकई लगैले छियै
आ नून तेल तऽ किनबे पड़तै सभके
हँ नून तेल तो खरीदने ही पड़तेै नून तेल कहाँ मिलतै
ह सरकारके किछु तऽ सोचैके चाही
हँ हँ आम आदमी की करतै बताब सरकार तनी दाम गिरा देते तऽ आम आदमी खा पेते जी पायतै सरकार तो कबो कब ऐसे कर दे रहे है न जीयए पा रहै आदमी न मरे पा रहे है
सभ नेता तऽ वोट लैके कालमे महगाइ घटेबाके वादा करै छै लेकिन मुद्दा पर कुर्सी पर बैठे लाप पर सभी बिचार
हँ सब भूल जाइ छै सही कहै छियै तब कुर्सी मिल जाइ छै त सब बिसरा जाइ छै
हँ
तब तो कोनो नहि याद पड़ै छै कि की कहलियै हम की करयके हइ
ह्म कुछ नहि गरीबके के के सुन तैऽ छै बौआ ह हमर सबके भगवान भरोसे छै
हँ
एते महँगाइमे का करिये के छै का बच्चा पड़य
हँ पेट्रोलो डीजल तऽ दुनिया भर के महगा हो जाइ छै की आदमी ड्यूटी जेतै डक्टर की कैसे जते तेल रहते गाड़ी में तब ने आदमी दर्जतै
ह्म ह्म अभी बच्चासभके स्कुल मे एडमिशन करायपे एते पैसा लगै छै कि की कही
हँ बहुत बड्डी पैसा लग जाइ छै एडमिशनो करायमे ऊपर से री एडमिशन कराबे के पड़ै छै किताब कॉपी नया लेबे के पड़ै छै
ह्म पहिले के टाइम मे की रहे हम किताब सब पढ़ ली यइ तब अग्ला के ओहे किताब दे दइ छिइ लेकिन
हँ हँ आ सालो साल किताबो ने चेंज होइ छै ई नहि किताब चलते ओ नहि किताब चलते सालो साल किताबे चेंज करे छै इस
ह्म्म ह्म आब इहेमे चलये के हइ सभ
हँ भविष्य लेल की बचेतेै आदमी बाल बुद रु खति की बचेतै आदमी
मने सभचीजके दाम अइसे आ ग हँ सभचीजके मतलब दाम अइसे आग छुअल जा रहल छै जइसेक कि का कहल जाय एकदम
आइ स्थिति होयके कारण लोगल के भविष्य ले बचाबै खातिर मुश्किल हो जाइ छै
हँ
बाल बुतरू के अच्छा शिक्षा भी नहि देबे पारै छियै
ह्म आब इहे सभमे साथे साथे चलेलके छै अहाँक
बच्चा हो जेतै तऽ कियतइ कि मम्मी डॉ टर बनेंगे मम्मी इंजीनियर बनेंगे तऽ पैसा बचेबे तब ने डॉक्टर इंजीनियर बचेबे बनैबई इ लोक के
हम्म ओतऽ हर शनिवारके एगो बाजार लगै छै जेकमे सब सब्जी तनी सस्ता सस्ता मिलै छै
अच्छा कोना बाजारमे
सप्ताहिक बजार
अच्छा अच्छा इधरो लगै छै सप्ताही बाजार लेकिन तनी रात के जाय से ने तनि कम भाव मे पड़ै छै लेकिन ऐसे तऽ दुपहर आर शाममे जाइ छै उतने ही महंगा होइ छै साग सब्जी
हम्म हम्म अरे ऐके बार लेकिन का करेके छै इतना गारी पड़ै छै सब सब्जी सूखि जाइ छै
हँ हँ फ्रिजो में रखे से सब्जी उब्जी गल जाइ आजकल के सब्जी भी नीमन नै ने आबै छै हँ हँ ठण्डा के दिन के सब्जी बड़ी बढ़िया लगै छै स्वाद स्वादो अबै छै आज कल त सारा कुछ बारह मसीेए मिलै छै पहिले कोबी मिलै छै ठंडा मे आब तऽ बारहो मांस मिलै छै टमाटर मिल छैह ठण्डा में लेकिन ज बारहो मांस मिलै छै
ह्म्म ह्म्म पिछले साल चालीसके आलू अइ
हँ हँ हँ हँ बहुत आलुओ बहुत महंगा हो जाइ छै
आ कोनो ए सब्जी नहि कि मतलब बिना आलूके बनै छै
ह नहि हँ हँ सभमे तो आलू मिश्राबेके पड़ै छै
हम्म
और दूध दूध तो सए टके लीटर भेल छैय चायो लगै छैय की नंबू बला बनाके
हँ हँ हम तऽ त नमबू वाला चााय पिये छियै दूध बचाबे के चलते हम तीन गो बच्चे छै तऽ ओकरे तनी मनी देवै छियै तऽ सुबहमें पहिला बार लाले चाय पियए छिय
आ बच्चासभके पढ़ाइ लिखाइ
सब ठीक चलै छैय बच्च हँ बच्चा लोग के पढ़ाई सब ठीक चलैत छैय अभी अभी घरमे छुटी भर ने एहि से भी बच्चा लोग खेलै कूदै छैय। कोनो नानी घर जाइ छैय कोनो दादी घर जाइ छैय
हँ मतलब छोटी सबके बीत बीत जे छैय ने
हँ हँ बढ़िया बढ़िया छुटी बी तै छैय बच्चा लोगके अम्मी के तऽ छुट्टी की छू रु्टी मिलतय खाने बनाबे में दिन भर बीत जाइ छैय। कहियो हमनी के आराम नहि भेठ चइ छैय
अच्छा बच्चा सब जब बड़ हो जाइ छैय तऽ सब आरामे आराम रहै
हँ हँ बड़ चलू बड़ हो जतै तब भेटयतै कि नहि भेटेतै की कोन जानै छैय और कह लेकिन सरकार के थोड़ा सोचे के चाही कि मध्यम वर्ग के लिए थोड़ा सा सस्ता बेस्ता कर देबे के चाही की
करैतऽ हमीसभ हमरास सभके मतलब भगवान भरोसे ही छियै ह ने चीनियो महँगा भ गेलै तऽ फीका चाय पियब
हँ हँ नहि नहि चीनियो के न अभी महँगा हो जाइ छैय लेकिन चाय नहि छोड़ब की चाय पियए तबे तऽ काम धाम करब चाय के बिन दिन दिन नहि शुरू होइ छैय ठीक छैय सखी फिर टाइम मिलतै ने फिर हम कॉल करबै ठीक
ठीक बात ठीक ठीक छै